कॉल
हँ-हँ, हम कलहुं। अहाँके कटि गेल रहे कॉल।
हँ आवाजे नहि अबै छलैया। पानि तानि होइया कि नहि ओम्हर?
नहि एम्हर तऽ नहि भऽ रहल छै पानि। उम्हर लागैया पानि पड़ैया, आवाज आबैय छै ओकर।
नहि -नहि -नहि -नहि पंखा चलै छै। मेघ तऽ लगेने छै मुदा बारिश नहि होइ छै।
पाइन तऽ इम्हर साफे नै पड़ै छै। पटना मे बड़ी गरम छै।
हुम्म, पटना मे शास्त्री नगर छै ने?
हँ-हँ शास्त्री नगर अहाँके वेएहा चिड़ियाघर के एहिपार छै। रोड के ओइ पार चिड़ियाघर भो गेल। आ रोड के अइ पार शास्त्री नगर छै। शास्त्रीए नगर मे चिड़ियोंघर पड़ै छै। लेकिन उसभ कनिटा पौष इलाका छै। मतलब हँ -हँ ओहि समय ीडेंसियल वला आदमी छै बहुत छै रहैत। स्टूडेंट सब छै अइ पार रहैत अहाँके। अं त्रिपोलिया मतलब ठीक ये, इम्हर गाँधी मैदान सब दिस, इम्हर छै रहैत स्टूडेंट सब भी छै। कियाकि पढ़ाई के हब एहि कात छी। अ रहै वला के हम भए गेलौं अहाँके शास्त्री नगर कंकड़बाग ई स तऽ कि भो गेलय अहाँ के रहय बला
हूं-हूं-हूं-हूं-हूं मामा हमर एकटा छलखिन हें, ओतहि छथिन केना शास्त्रीये नगरमे।
तऽ उतब तऽ बगलेमे यऽ अहाँके चिड़ियाघर।
हँ, ह-ह बहुत बच्चामे गेल हमरा छो टा मामा छोओ मामा सरकारी नौकरी।
जी, वाह तब तऽ बहुत बढ़िआं।
हँ ओ-अ-अ पहिलेके जमानामे कोन सरकारी नौकरी होइ । थोरके थोरके बिना एथि हमे तऽ तेनाहि सबके भऽ चुकल छलै या।
चलू तब तऽ नीक यऽ। हमर तऽ घरमे जे यऽ एऽ दूटा हमर पीटी के रहे, सरकारी जॉब मे रहे। त ऐमे एकटा त पीटी हमर एक्सपायरे क गेलखिन, त आब एकटा पीटी करिब रिटार भऽ के घर एलै त हमर पिताजी तऽ प्राइवेटे मे रहै-रहलखिन। प्राइवेट टीचर छथिन इसकुल सबमे। खालि
ओहि समय मे होइ छलैया। ओ समय रहै, जे हमरा तऽ छौओ मामा के नौकरी एकटा मामी गावे मे और हमरा अब अपनो घर मे, नैहरो तरफ मे ऐं पप्पा चचा सबके नौकरी। हमर बाबूजी धनबादमे मेडिकल कॉलेज मे।
बाह।
आओर कि कहै छै मामू राॅंची मे एनाही गवरमेंटे जॉब मे छलखिन हें आब कोन कत्तऽ छलखिन हें से
एते मजबूत बैकग्राउंड से छलियै आहाँ।
नै नै बैकग्राउंड मजबूत पता अइ ई सब त कखनो नै होय छै। ई बात अहाँ गलत बाजि रहल छियै। बैकग्राउणड कखनो भी आदमी के अपना आप स मजबूत होइ छै।
पढ़ै लिखै में फल्लां- चिल्लां इधर -उधर
पढ़ऽ लिखऽ मे हमरा दिक्कत नै भेलए। पढ़ऽ लिखऽ मे हमरा बिलकुल दिक्कत नै भेलए हमरा घरमे एजुकेशन भेए रहेए बहीन रहेए सबके एकदम एक बराबर।
जी।
हँ लेकिन ई चीज एकटा बात हम इहो अनुभव सँ अपन बता रहल छी। जे पढ़ाई के साथ- साथ बच्चा के ई जरूर बताबऽ पड़ै छै जे रोटी हमेशा अपने कमा कऽ खाइ। ई चीज
जी।
हमरा पताल जेना अपना सबके उमहरके माहौल होइ छै ने जे शादी कऽ कऽ चलि गेलहुँ।
हँ हँ।
हेलो, जे चीज के समय अनुभव होबाक चाही।
अच्छा इम्हर जे छै दरभंगा सब दिस जे छै ई चीज नै जानय चाहै तऽ मतलब इम्हर जे हइ छै अहाँ के दहेज सब ले जे तिलक सब ले जे मारि दे दै छै। एकर सबके रेसियो उमहर कम येए ने दरभंगा सब दिस?
हमरा सबके घर पर
की कहलियै?
नै पता कहलियै एहन किछ केस हमरा सबके घर परिवार मे दूर- दूर तक नै भेला।
घर परिवार मे नै मतलब अहाँ सबके एरि मतलब एरिया सब सॅं बहुत कम सुनय ले आबैये इ सब चीज।
नै होइ छै एहन किछ नै होइ छै नै नै नै नै हमरा सबके हमरा दरभंगे मे दरभंगा मधुबनी कतौ हम एहन किछ नै सुनै छियै। ओ तऽ लड़ाइ झगड़ा इ सब चलैत रहै छै कनिये मनी।
कि देतै इम्हर तऽ लड़ाइये झगड़ा सब बहुत हइ छै। हँ ई छै कनिटा बदमास गाँंव छै।
सुनू ने भैया सही बात बता रहल छी हम। लेकिन इ छै जब अहाँसब यदि आगांसँ मतलब आदमी यदि पढ़ै छै लिखै छै इंसानियत यदि इन्सान एकटा बाद बताउ शिक्षा त लोक के इंसानियते ने जगाबै छै।
हँअ।
शिक्षा सिर्फ एकटा कमेए के जरिया तऽ नै छै जे बस अहाँ अपना पैर पर ठाढ़ भऽ कऽ खा लेलौं।
नै नै तै ले थोड़े छै अहाँके इंसान बनाबै छी लोकके।
शिक्षा लोक के इन्सान बनाबै छै शिक्षा लोक के बहुत किछ सिखाबै छै। तऽ यदि ओतोके आदमी यदि शिक्षित भऽ जेतै सचमें किया ककरो हत्या हेतै, या किया ककरो कोई माइरि देतै।
जे छै लठैत रहैत बेसी उ जे छै, पढ़ाइ सबमेऊ एते इंटरेस्ट राखिते नै छै। ओ कहलक अहाँ पढ़ू, हम- हम छी अपन जे काज करैत हमरा इएह बढ़िआँ लागैएा
हूं नै- नै तऽ आब एकटा बात इहो छै, एहिमे गौर करऽवला बात, एकटा बात बताउ शहर में तऽ बड़का- बड़का घर अहाँ सुनैत हेबै न्यूज वगैरह में, जे भी किछ में अहाँ तऽ ओहि मे यदि ई काण्ड होइ छै, तऽ ओतय कोन शिक्षा के अभाव रहैत छै।
अंय तऽ ओहिमे तऽ बहुत छै दिक्कत रहै जे मतलब केओ जे छै अहाँ छियै बेसी पैसावला, तऽ आब हमरा पैसा चाही हँ।
हँ। पढ़ैत- पढ़ैत ओकरा एक आदमीके इंसान बना दै छै, एक आदमी सोचै छै जे हमरा हर चीज पता अइ, ओकरा- ओकरा में एकटा घमण्ड ओकरा में मतलब अलग टाइप एकटा बात भऽ जाइ छै, फेरो दुनिआ के लोक मन्नुख नै कहय चाहैत रहै छै। तऽ शिक्षा छै एकटा, लेकिन ओकरा लेबाकऽ के तरीका सबके अपन -अपन छै।
हँ से बात छै।
तऽ यदि हमरा नै मतलब जेना, देखियौ हम दरभङ्गाके छियै ने, अगर सब कहत कि जे दरभङ्गा के लोक बहुत सीधा- साधा होइ छै हूं, और हम एहि बात से बिल्कुल
शान्त होइ छै, बाजै छै मतलब नीकसँ। लड़ाइयो करै छै तऽ पता नहि चलै छै, जे लड़ाइ कऽ रहल छै, आ लेकिन हमरा सब दिस चाहे छै लड़ाई तऽ मतलब दूर से छै पता चलि जाय जे, ह भए रहल छै।
हं बिल्कुल, आ हमरा दरभङ्ंगामे हम-हमर नैहर अइ तैऽ दुआरे हम नै कहि रहल छी। मुदा हम ने एग्री कर छियै जे, ओतऽ के लोक जे छै नै मुँह पर छै, और अहाँके दिल नै दुखाइत आरामसँ बात करत, हमरा आर केर हर ककरो बात नै करै छै, पर मैक्सिमम हूं। मधुबनी मे अहाँके किछो अहाँके परेशान लोक जादा कऽ दै छै।
जे।
हँ तऽ सुनऽ में आबै छै जे, मतलब नै कहे छै जे मुखमें राम बगल मे छुरी। तेहन टाइप के ओतऽ-ओतऽ, कनि- कनि हमरा से बुझाइत रहैयऽ, सब के हम एहन क म्पलैनो सुनैत रहै छियै, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हँ। कि ओतऽके व्यवहार ई सभमे कोनो कमी नै छै, व्यवहार बहुत नीक छै ओतयके।
नै व्यवहार सब तऽ बहुत बढ़िआं छै, एम्हरका छै हमर एक दू गोटा।
के बहुत सज्जन शरीफ, आब देखियौ दू घर चारि घर किछु घटना घटै छै, ओ सब एकटा अलग के बात होइ छै।
हँ।
हूं लेकिन ठीक छै, बढ़िआँ गाँव छै इंसान समझी छै सबके सब। सहरसा जिला जने छियै, सहरसा जिला एना पड़े केम्हर छै?
इ आहां सुपौल के बगल में छैे। कोशी के कमिशनरी छै ने आहाँके, उएह मे आबे छै सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। ई तीनटा जिला आ -आबै छै।
रिलेटिव हुनका अहाँके मधुबनिएमें छनि बैंक में, ठीक। तऽ ओ कहैत रहै हमरा कहीं सहरसा जिला दऽ देत, तऽ हम केना कऽ रहब।
नहि जिलाज एकदम सही छै हमर सब के घरे प्रोपर टाउन मे कोनो तरह के दिक्कत नहि छै। ठ
अच्छा अच्छा ह जेना ई होइ छै ने कि पाँंच साल पर शायद एम्हर उम्हर चेंज होइत रहै छै ने।
अब ई चीज तऽ हमरा नहि पता ये।
ह त ओ अप्रोच लगा भी हो या की पता न केना अपने यदि अप्रोच नहि लगा भी हो ने आपसँ ओ अपना मर्जीसँ कोनो भी जगह दऽ दै छैिय।
हँ बिहारमे कतहु भी रहल छ?
कतहु भी दऽ दैत छै तऽ जेना दरभंगा आओर मधुबनीमे तऽ लोक लोक रहि लैत छै।
हँ अपन घर छै ओतऽ अपन एरिया छै।
हँ आब एकदम समानि लिअ हम फर्स्ट टाइम सुपौल आ सहरसा जिला जेबै सी आर एकदम हमरा लगतै एना ओना तऽ फेर आदमी सोचऽ लगैत छै जे हमरा यदि ओतऽ पोस्टिंग हो जायत तऽ हम केना रहब।
हँ तऽ ई छै जे कनिटाँ स मतलब जे छै बेसी शान्त होयके इहो एकटा घटे छै कि
हँ ह
जेनाकि हमसभ आब एतयसँ कतहु जाइ छी अपन घर सबसँ तऽ फेर लागल कि अ चल- ई एरिया खराब छै तऽ फर सोचल हॉंगुंग कि आगू आगू वलाग खराब हेतै तऽ ओहिसँ बेसी खराब हम अपने छी। कसेची इलका ओम्हरका लोकसभ बड़ी शान्त छै तऽ इम्हर जे आबै छै तऽ कनिटा सह स शुरू कए दै छी हमरा सभमे कनिटा ई भऽ जाइत छै कि आ आगू वला के जना छियै टोन सुनैत कि कनिटा बदलि गेलै टोन ओकरा बाजिते बाजैत। फेर तऽ हम जे छै खुदे अपन टोन साफे बदल ले छियै।
ओ पता है ओ भऽ सकै छै ओतऽ कनि ज्यादा होइ लेकिन ईसभ चीज अहाँके सभमे भेटत यदि अहाँ पोलाइटली ककरो से बात क रहल छी त ठीक छै अहाँ किछो एमह आमह देखेै त फेरहो न च छुप रहे छै। ई चीज अहाँके हर जगह भेटत ई जे केओ बदनाम कऽ दै छै ने कोनो जगह के ओ गलत बात छै।
ई चीज हमहुूँ छीियै कोशिश करैत क आगू वाला पर्सन हमराास जते बिनाम गप करैत हमहुँ छै ओहिस बेसीए शान्त भएके ओकरासँ गप्प करिय कि ओ हमर सब कम्फर्ट फील करे।
हँ एतेक नहि छै फूर्सस और सब केओ जानैत छै। छै जे भाइ हमरा पीसफुल लाइफ चाही हमरा एकदम शान्ति चाही हमरारामर जा्यदा क्यो नहि आखन के टाइममेे जरूर देख देबै नहि क्यो नहि लौड़ा चाही छै कपड़ेसँ केओ ककरोसँ गलत बिहेव नहि करऽ चाहैत छै।
अ सब अपन अपन काजमे आइकाल्हि छै बिजी रहै।
हँ आ ओ पहिलहे ई सब चीज छलै लोकके जादाा जे खूब बैसबो कयल खूब लड़ियबो केल क खूब हँ ह
जहाँ जाइ छियै तऽ लेकिन बड़ी मोन लागै छै न। अगर दू घं्टा दु्वारपो बैसल रहलहुं तऽ वएह प पता चलि जाइ छै घड़ा घड़ा मे लड़ाइ छै के कोन
हँ हँ
लड़ाऽ रहल छैय।
गाममे सही बात कहलियए गाममे त गाममे त इहे इंटरेस्टिंग छैहे। गाम मे त हँ आब हमी सब जाइ छी छियै त ससुर सबके देखै छियैन आब ओतऽ गेलै ओतऽस एतऽ ए एतेक चीज त हमरा खुदके फोनसँ नै पता चलैये। जते चीज हमरा गाँंवमे जाकऽ पता चलैया हुंडा मुहके फल्लां ओता एना भेलै फल्लाँ के ओता भेलै।
केकरा कते की होइत रहै छैय इ सब सब कीछ जे छै गांवे जाके छैय पता की ओना त फोन पर पुछलौं जे गाममे सबकिछ ठीक त हँ सब ठीक छी।
सबकिछ ठीक लेकिन यदि अहाँ बिशेष जाना के कोशिश करियौ और यदि अहाँ ओयमे किनको नाम लऽ लियो जेनाकि सपोज किनको नाम लऽ लियौ जे ओ केना की छैय हुनकर घर परिवारके केना की चलै छैय तहन अहाँके करीब आधा घण्टा से ज्यादाके अहाँके ओतऽ बात पता चलत जे एना भेलैय एना भेलैय, एना भेलैय, एना भेलैय।
इ त हम करै छी हम जे जाइ छी नानी गां त सब कतऽ गेलौं घूमय लए
त नानियो गाम अहाँके सहरसेमे अय ने।
नय- नय पूर्णिया जिलामे छैय।
अच्छा पूर्णिया जिला हँ।
ओतय गेलौं हमलोग के एतऽ साँझमे के समयमे जखन खाना बनाबै लए बैसै छैय कियाकि गाममे सवेरे खाना शुरू भए जाइ छैय ने अहाँके छ- छे बजे तक तखनसँ आटा सब सानब शुरू कए दै छैय गाममे तखने गांव गेलौं बैसलौं सभ लग तखने हम गऽपो शुरू छियै करैत तब छैय पता चलैत ककरा कते की होइ छैय केकर कतय कोना की छैय सभ चीज पता चलय लागैय छैय।
सही बात भेलै त अहाँके अपना गाँव आ नानी गाँवमे दूरी बहुत नै अय।
हँ ओयमे त छैय दूरी। नै किछ त एक डेढ़ सौ किलोमीटर के आसपासके
डेढ़ सौ किलोमीटर।
हँ डेढ़ सौ किलोमीटर छैय इम्हर-उम्हरमे।
कम स कम चाइर घण्टा लगैत हैत।
नय आब छैय ट्रेन चलैत त ट्रेन त तुरन्त पहुँचा जाइ छैय ट्रेनसँ मतलब डेढ़ घण्टामे